हेलो
नमस्कार दीदी
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै न
हँं सब ठीक छै अहाँ बताउ कि हालचाल
हँ हमहुँ ठीक छी काल्हि हम सोचै छलु जे भोजन केवल पेट भरबाक लेल नहि बल्कि शरीर के स्वस्थ रखबाक लेल से जरुरी होय होइत अछि।
बिल्कुल। क्येकि सही भोजन शरीर के ऊर्जा ताकत आओर रोग से लड़बाक क्षमता पर प्रदान करैत अछि।
सच कहु तो बहुत लोग स्वाद पर ध्यान दैत छथिन। मुदा भोजनक पौष्टिकता पर ध्यान नहि दैत छथिन
बिल्कुल एहि कारण धीरे धीरे शरीर कमजोर होइमे लगेत अछि ओ विभन्न समस्या उत्पन्न होइत अछि
हँ हमरा लगैत अछि जे भोजन हमेशा समयपर करबाक चाही ताकि शरीरक प्रक्रिया संगी सही ढंग से चलैत रहल
बिल्कुल अनियमित समय पर भोजन करनाइ स्वास्थ्य लेल हानिकारक होइत अछि। ओ पाचन पर असर डालैत अछि।
बिल्कुल। काल्हि हम पढ़लु जे भोजन धीरे धीरे चबाक के खायबाक बहुत लाभदायक होइत अछि।
हँ कियेकी अच्छा तरह से चबावत भोजन जल्दी पचेत अछि ओ शरीर के पूरा लाभ देत अछि।
सच कहु तो बहुत लोग जल्दी जल्दी भोजन करैत छथिन। जे सही आदत नय अछि।
बिल्कुल। जल्दी भोजन करनाइ पेटओ पचनाय तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालेत अछि।
हमरा लगैत अछि जे। भोजनमे हरी सब्जी फल आ दाल आवश्य शामिल करबाक चाही।
हँ कियैकि एहि सबमे शरीर लेल जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा मे होइत अछि।
बिल्कुल। कल्हि हमसभ देखलु जे बहुत बच्चा बाहरक तला भुजा चीज बेसी पसन्द करैत छथि।
ई स्वादिष्ट जरूर होइत अछि। मुदा अधिक मात्रा मे खेनाइ स्वास्थ्य लेल उचित नहि अछि।
सच कहू तो पानी सेहो भोजन जकाँ जरूरी अछि।
बिल्कुल पर्याप्त पानी शरीर के स्वस्थ रखैत अछि। ओ कइ रोग से बचबैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे भोजन करैत समय मन शान्त रहबा कऽ चाही।
हँ तनाव या चिन्ता में भोजन करने पाचन प्रक्रिया केँ प्रभावित करैत छथि।
कल्हि हम पढ़लू जे राति कऽ भोजन हल्का होइ तो स्वास्थ्य बेहतर रहत अछि।
बिल्कुल सही कहलि किया कि राति में शरीर केँ भोजन पचाए लेल कम समय भेटैत अछी
हँ सच कहू तो संन्तुलित भोजन स्वस्थ जीवनक आधार अछि।
हँ कियाकी शरीर केँ हर प्रकारक पोषण संन्तुलित मात्रा में चाही।
हमरा विश्वास अछि जे जे लोक सही भोजन पद्धति अपनायब तऽ ओ बहुत रोग स बचल जा सकैत अछि।
बिल्कुल जी। स्वस्थ भोजन स्वस्थ शरीर ओ स्वस्थ मनक निर्माण करैत अछी
सही कहले भोजन केवल भूख मिटबै केर साधन नहीं बल्कि जीवन केँ ओ स्वस्थ ऊर्जाावन आ सन्तुलित रखबाक आधार अछि आ ज हम सही समय पर सही मात्रा में अस सही प्रकारक भोजन करब तऽ दीर्घ काल तक स्वस्थ आ सक्रिय जीवन जी सकब।
कालही हम एक लेख पड़ैत छलु जाहिमे लिखल छल जे भोजन केवल स्वास्थ्य लेल नही बल्कि शारीरिक प्रत्येक अंग केँ सही ढंग से काम करबै लेल आवश्यक होइत छी एहि कारण भोजन चुनैत समय बहुत सावधानी चाही
कियकि हम जे किछ खाइ छी ओइ स हम शरीर कऽ दिनभार होइ छै आ ज हम लगातार असन्तुलित भोजन करब तो ओकरा नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे पूरा शरीर पे देखाई देत
सच कहू तो आइ कल्हि बहुत लोक भोजना कऽ पोष्टकता पर ध्यान देब कऽ बजाए केवल स्वादो तात्कालिक आनन्द पर ध्यान दैत छथि जे भविष्य में स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करैत छथि
हँ आ एहि कारण मोटापा मधुमेह हृदय रोग आ अन्य कतेको समस्या कम उम्र में देखबा केँ लेल भेटल अछि
हमरा लगैत अछि जे दिन कऽ शुरुआत हमेशा पौष्टिक भोजन से होयबाक चाही ताकि पूरा दिन शरीर केँ पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होइत रहय
बिल्कुल किया की सुबह कऽ भोजन पूरा दिन कार्य क्षमता आ मानसिक एकाग्रता केँ ओ प्रभावी करत छथि
काल्ही हम पढ़लु जे भोजन करैत समय मोबाइल चलचित या अन्य ध्यान भंग करनिहत चीज से दूर रहबाक चाही
बिल्कुल ई बात बिल्कुल सही अछी कीय की ध्यानपूर्वक भोजन करला स व्यक्त अपन आवश्यकता अनुसार खाय आ पाचन प्रक्रिया सेहो बेहतर रहैत अछी
सच कहू तऽ बहुत लोक भोजन जल्दी जल्दी समाप्त करबाक कोशिस करैत छथि जबकि शरीर केँ भोजनक स्वाद ओ पोषण ग्रहण करबाक समय देब कऽ चाही
हँ धीरे धीरे चबाकै उऽ खेनै केवल पाचन लेल बल्कि शरीर केँ संन्तुष्टि अनुभव करबए लेल सेहो जरूरी अछी
हमरा लगैत अछि जे भोजन में विभिन्न प्रकारक सब्जी फल अनाज ओ दाल शामिल होयबाक चाही ताकि शरीर केँ हर प्रकार कऽ पोषण प्राप्त होए
बिल्कुल किया की एक ही प्रकार कऽ भोजन लगातार खेनै शरीर केँ आवश्यकता पूरती नही नै कई सकैत अछि
काल्ही हम देखलु जे बहुत बच्चा बाजार में भेटनियर पैकेट वाला खाद्य पदार्थ पर अत्यधिक निर्भर भइ गेल छथि
चिंता कैर विषय अछि कीए कि एहन भोजन में औ अक्सर अत्याधिक नमक चिनी आ कृत्रिम पदार्थ मिलल होइत अछि
सच कहूँ तऽ घर पर बनल साधारण भोजन बहुत बेर महेंगा भोजन से बेसी लाभदाय कऽ होइत अछि
बिल्कुल कियाकी घर कऽ भोजन सामान्यतः ताजा स्वच्छ आ सन्तुलित होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे पर्याप्त मात्रा में पानी पीबाक आदत सेहो भोजन जितबे जरुर अछि
हँ कियाकि पानी शरीर कऽ लगभग प्रत्येक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
काल्ही हम पढ़लूँ जे भोजन कऽ मात्रा पर नियन्त्रण रखनै स्वास्थ्य जीवन कऽ महत्वपूर्ण हिस्सा अछी
बिल्कुल आवश्यकता स अधिक भोजन करनै शरीर पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा देत छै
सच कहूं तो स्वस्थ भोजन केवल रोग से बचबाक उपाय नहीं बल्कि अच्छा जीवन जीवक आधार अछि
हँ कियकि स्वास्त शरीर में रहनियार व्यक्ति मानसिक रूप से सेहो अधिक सक्रिय आ प्रसन्न रहत अछि
हमरा विश्वास अछि जे जो बचपन से सही भोजन सम्बन्धि आदत विकसित करै जाइ तऽ भविष्य में स्वस्थ्य सम्बन्धी बहुत समस्या से बचल जा सकैत अछि
बिल्कुल कियाकि आदत सब धीरे धीरे जीवन शैली बनि जाइत अछि हँ जीवनशैली ही स्वस्थ तय करत अछि
बिल्कुल सही कहलिए जी भोजन केवल भूक शान करबाक साधन नहि बल्कि मानव शरीरक विकास शक्ति साधन रोग प्रतिरक्षन मानसिक सन्तुलन आ दीर्घकालीन स्वास्थ्यक आधा ॠषि ओ जो हम सोची विचारी कऽ सही समय पर सही मात्रामे ओ सही प्रकारक भोजन करब तो हम स्वस्थ ऊर्जावन ओ सफल जीवन की जी-जी सकब
बिल्कुल कालिह हम सोचे छलू जे लोक एहि बात पर ध्यान नहि देहि छथि जे भोजन केवल स्वादक विषय नहि बल्कि शरीरक दीर्घकालीन स्वास्थ स जुड़ल एक महत्वपूर्ण निर्णय होयत अछि
बिल्कुल कियाकि हम जे भोजन रोज खाय छी ओ धीरे धीरे हमरा शरीर मन ओर ऊर्जा स्तरके प्रभावित करैत अछि
ओतबो आइ कालहि बहुत लोक अपन व्यस्त जीवनक कारण जल्दीमे किछु भी खा लैत छथिन आ भोजनक गुणवत्ता पर ध्यान नहि दैत छथि
हाँ मुदा एहि आत्विक परिणाम तुरन् नहि बल्कि कुछ वक्त बाद स्वास्थ्य समस्या के रूपमे दिखाई देत अछि
हमरा लगैत अति जे भोजन करबासँ पहिने शरीरक आवश्यकता के बुझनाइ जरूरी अछि केवल स्वाद देखीके निर्णय नहि लेबऽके चाही
बिल्कुल क्याकि हर व्यक्ति के उमर कार्य क्षमता ओ शरीरिक आवश्यकता अलग अलग होइत अछि
काल्हि हम पढ़लू जे बहुत रास लोक तनाव या उदासीमे आवश्यकता से अधिक भोजन करै लगैत छथि
इ सही बात अछि मुदा एहन स्थितिमे भोजन समस्याके समाधान नहि बल्कि कतेको समस्यामे बढ़ देते अछि
सच कहु तो भोजन हमेशा शान्त मन आ ऐ-ए-आरामदायक वातावरण मे करबाक चाही ताकि शरीर ओकर पूरा लाभ ग्रहण कय सकै
हाँ क्याकि मानसिक स्थिति से ओ पाचनतंत्र पर गहरा प्रभाव डालैत अछि
हमरा लगैत अछि जे भोजनमे रंग बिरंगी सब्जी आ फल शामिल करनाय बहुत लाभदायक अछि
बिल्कुल क्याकी अलग -अलग रंगक फल आओर सब्जी अलग -अलग प्रकारक पोषण प्रदान करैत अछि
काल्हि हम देखलु जे बहुत बच्चा फल खेबाक बजाय मीठा पैकेट वाला खाद्य पदार्थ अधिक पंसन्द करैत छथिन
इ आदत भविष्यमे स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करै सकत एहि लेल माता -पिता के सावधान रहबाक चाही
सचकहु तो घरक रसोइ मे बड़ा साधारण भोजन अक्सर शरीर लेल सब से उत्तम विकल्प होइत अछि।
हँ कियेकी ओ स्वच्छ ताजा व नियंत्रित सामग्री से तैयार कइ जल अछ अछि
हमारा लगैत अछि जे भोजनक मात्रा धीरे -धीरे कम या अधिक करबाक बजाय संन्तुलित रखबाक चाही।
बिल्कुल कियेकी बहुत कम भोजन ओ बहुत अधिक भोजन दुनू शरीर लेल हानिकारक होय
बिल्कुल काल्ही हम पढ़लु जे रात्रि मे बहुत देर से भोजन करनाय स्वास्थ्य लेल उचित नहि मानल जाइत अछि
हँ कियेकि रात्रिक समय शरीर विश्रामक तैयार करैत अछि भारी भोजन नहि चाहैत अछि।
सच कहु तो स्वास्थ भोजनक आदत बनोनाय मे एक लगेत अछि मुदा एकर लाभ पूरा जीवन भेटत अछि।
बिल्कुल कियेकि स्वास्थ्य अचानक नही बनेत बल्कि रोज छोट छोट